की करै छीहहि
कहाँ किछो एखने छुट्टी देलियै यऽ बच्चा सबके
ह
ओ घर पर जेबै
एगो कोल बचल रहै ने हमर
हँ हँ पता नहिलेलक
एगो बच्चा रहे तीनेगो ने भेल रहे
हँ
जेबी घर क करबहीही बात
मुह ठीके छै
ह तब हमर कहाँ पुरे छै लोग ओसभ पूरा देलको ओसभ
केहतब
एगो गुड़िया देबहि गुड़िया द तऽ बहुत मारि केलकै
ओकर तऽ पूरे भए गेलै कखन न
तीस गो कौल
हू हू
तो हर
हमरो ई वला भए जेतै पन्द्रह गो भए जेतै
प तऽ हमरो ई भए जेतै
नहि तू पंन्द्रहगो हमरा कए गो तऽ ओनाे छै खालए वला ब्लैक वाला
तऽ बंटी से कहलियौ दोड़ि देले तऽ किया नहि केलीहे
कर मे आबीवला आगू बढ़त तहन ने
कथी वषे
आई वला पूुरि जेतै ने टास्क ई वाला हमर ओहिके बादे ने
अही मे ने छै तीसगो कॉल कर कऽ
नहि पन्द्रहगो फेर पुरतै तब ने ओ आगू बढ़तै फेरो
ह पन्द्र पूे भी हीन
पन्द्रहगोटी भए गेलै
अपने एगो करबिहे के बादे तो फेर पाच गो
ह इएह इएह पन्द्रह गो शायद भए जेतै खतम तऽ फेर देते पाँच गो पढ़ेतै माँ कहैत रहे परी परी तऽ कि बुझलै
ह
ऐसे ने रहे चल राति मे देखिय कऽ हमरा मन मे ई चीज आबैत रहे जे मे कहैत रहे परी वाला काज तऽ ओएह काज कऽ दिय एखन कहलियै। आ भोरे भोरे अयलै तऽ अपनो कहलकै जे बौआ रे नहि हेतौ त चलना पड़ैया बे चल। एखन कहलियै फेर एखन फोन कयने रहैत रहियै। बल कि छौ प्लन
हू।
चल भी त चल ओप कहलकै नहि आब मौसम खराब छै एहन मौसममे कतय जायब कि जायब नहि जायब बता
हमरो कहलकै डर हइया वर्षा होइ छै बुन बुने जायके रहै अ तीन शनस विचारे छी हमरो कहलै तीन शनस विचारे छियै। नहि मकली तऽ बाद काज कलके बुन बुनाइ छै ओकऽ गो बुनबुनाइ छै तऽ नहि ज ओ भुजतै त ओकरा तबियत बेस तुरते ने भए जेतै
हू
वर्षा होइते छौ।
भेलै वर्षा कनि मनि होइत रहै छै त आब झगड़ा जाय तऽ आ
एखन होइ छै।
एखन कहाँ होइ छै बरसात कऽ मौसम कनि मनी वर्सा नहि हेतै तऽ भेलै।
ह ए ओकरा खथि लऽ कनिओ मनिमे लए जेबै फेर मुश्किल भए जेतौ दोसर जे बात नहि ने देह नहि ने छै ओकर कोनो माय नहि ने छै तुरत फेर शादी शादी हेतै।
नहि अपने कहैत रहै त हमहूँ कहै चलाबै ओकरो कनि एक दिनका लेल रिल्सन भेट जेतै हमरो। शनि रवि रहै हम तल्ला भाइ दैतै घुम देतियैऽ
ह से जाहीमे चल छुट्टी दऽ तऽ कही जे चल खाना पीना बने गेल हेतै कोन कोन आइ जमय काल्हि साँझ तक वापस अभि
हँ
काल्हि यऽ परसो भोर तक तऽ आबैये ने पड़तौ
परसू भोर बला बात तऽ नहियए हेतै एबै तऽ फेर काल्हिए अयबै
ओहन नऽ कहीं जे चल बरसा ठीक छौ ठंडा मौसम छौ जाइयो मऽ ठीक हेतौ आ खेनाइ बनि गेल हेतै केब कीब ओकर खाना बनले हेै
जे करेय कल्हिय
हू दुनू दही चूरा माय लेतय
हँ
शिक्षा सभ आब आबै छो कि नेय
आ
देख्षा सब आबै छै
हँ उहेय दुनू कऽ लए कऽ जा रहल छियै
हऽ तोरे संगे आबे छय
नहि हमरा संगे केना ऐतै हम तऽ सवेरे ने आब छिए ट्यूशन दुआरे
ह जाइत कला थोड़ा संगे रहे छैय
जाइत कला आबि गेल बापो आबि जाइ छै एहन बात नहि छै हमरे से जाइ
पैदले जाइ छी? पैदले जाइ छी?
नहि बैदल नहि जाय छै।
गाड़ी सँ
गाड़ी सँ जाय छैय
ठीके छै तब तऽ उहे मार बरस चा भेलेय हमरो सब के जन मिस्त्री फेर नहि एले।
आय
आइ जौन मिस्त्री फेर नहि एले।
हू
कायल्ह आब इहो जेथिन।
हू काल्हि भेढलखिन तऽ कहलखिन रहबय अखन
काल्हि चलि जेथिन भए गेलै आजुका फेर छुट्टी एगो ले पड़लै एक्स्ट्रा।
हू
कि सब भेजने हथि हो?
कि कहलिए? बनाबे कहलीय भुजिया बन गेले? अच्छा। उएहसभ बात छै। कहे गुड़िया दीदी सब ककरा ककड़ा सऽ बात कऽ लेलकै रहे।
ओकरा प तहनो ने पुरा देलकै पैंतीस टा।
हमरो कहलकै तोरो नंबर दय छियो बात हम कहलिए बात जेकरा से कैल रहे तेकरे से ना करबै। अहाँ की सब आ आ आ कहलक संगीता दीे से न मंग नहि सीता आदी गप करबो अनेरो सऽ कविता दीदी रह तथिन रै तऽ घीचो देतीओ रै एक घण्टा। अरे एक दू मिनट के तऽ नहि ने गप्प छै चौवालिस मिनट गप करू ककरो सऽ
हँ एगो बा
कए लेबे गाव घर मे कोनो टॉपिक उठ जेते तऽ ओप पर भए जेते ओहि सभ मे नहि दिक्कत कै लेबई लेकिन ओ कि कि सभ
ह
ज। तू तोरा तऽ मार लड़का सभ छौ ककरो ककरो किया ने पुरा ले छी?
नहि होई छै भाय।
इहे छै तऽ फेर दोसरो छै दोसरो मे बहुत लोको कए लेलऽ कऽ हन।
ह।
एकी हजार देते रे एहि मे कोनो अथी छै।
हमर दू सए आर से आगू बढ़ नहि रहल छै केना एतो मोटिवेशन हेतै
एके बेर बढ़तौ एके बेर बढ़तौ पैसा दब्बेटा करतौ।
हू।
कमल जोशी ई वाला ई छियै जो स्टॉकमे जे हम सभ बात केलियै हन। भरि दिन के लिखै वाला काज करिया नियम से अगर दस रुपआ जेकरा केलकै से दस रुपआ पाँच रुपआ जेकरा केललकै। पाँच रुपआ पाँच सए जकरा केलकै पाँच।
देलकै सभके वाह।
हम जोश टॉक वला मे पूरा मिला कऽ छओ हजार कमैलिये।
हू हू।
लिखइ वाला मे।
हू।
बमती पैतिस सए ह।
बटी के दूध चापि देलही कऽ कि फायदा छै बटी के पढ़ै लिखैके
बनथी। तऽ दोसो पाँच छह हजार मारि रहल नहि य चिया पिया ओकरा पड़िया के जोड़ि दियौ बन।
ओ ह ओकराे ई प्रिया जोड़ि देतै आ ओकर नम्बरो दए देतै हमरा तहन ने बतेबै
बुझलिही
ह प्रिय के जोड़ कहे छै प्रिय के जोड़ कऽ क्रियियाे नम्र तोरा देललौ।
हँ तह ने हो तहन ने पैसा बनतै भऽ ओकरा हम अपना लए कहै छियै ओकरा लए कहै छियै
ह।
कहबै ओकरो पैसा लेके आ छड़ा सभसँ गप करऽ पड़त
ह
ह। एकरा से धीरे से कऽ बसे
नहि कह कहलै नहि केलियै छौड़ा नहि उठेलकै नहि एमहरसँ कोनो अथी केलकै।
नहि हँ बुझाइ छै।
हँ भए सकैएा।
ह। हम बटी के जोड़लहूँर चारि गो तीन गो कल्प फर्स चलि गेल बटी मे एगो काज आल एगो बात।
इएह समस्या जे छै ने फॉल्स भए जाई छै
ह। आब देखबै छै आब अहाँकेँ एहि आदमी साथ कहलक अवधी खतम भऽ गेल
से देखबै छै
ह एकला आदमी के खोजू
से हमरा नेखनक देखबै
तुरन्त आबि जभी तऽगर नहि पड़ी जाहि मे टाइम रहतौ ने तऽ कए लिहन खुशबू ददी हमरा कऽ कलके हमन अथी बट के अपोइंटमेंट लए कऽ कहि हे तूमह
ह।
जखन बनटीकऽ फुुरसेते तऽ
पढ़ी तऽ जेबै नहि कहै छै तऽ कि कहैया
आबि गेलही घर पर तऽ गाड़ी चला के एलिही
हू
तब आज नहि गेललै।
नहि हल तऽ तन नहि अथि छै
अी चलि जेतै जतै त
हम त कहबे ने करबै भाइ
हँ आ मौसम एम्हर सभ तऽ हल्का फल्का रौद उगि गेलै हँ
हू।
खशबूती के भेल चल हैं
ह बर
कहै छै।
कहैत रहै की लेखन कोनो हम कहलियै नहि रही पापाके एक्स्ट्रा छै तहन ने भेज रहल छ एन भजत ओ पूराे किलजड़ कऽ आतौर
आ।
जे भेट हो छै प्राप्त हो छै रखा
आ बाची गेल ने ओकर तरो
ह भऽ जेतै भए जेतै देखी जेना लेलऽ जाइत रहै ने।
हँ
तेनाही ई तऽ प्रभु कृपा छै जे आब देल जऽ रहल छै
हँ आ कामो बहुत भेलै तीन साल मे साले साले जनउ
नहि भेलै जकरऽ ह ह जकर जेना जम्हर तम्हर देल जा रहल छै।
बहुत पड़लै हन बहुत खचलै घटलै। भए गेलै भगवान कृपास सभ खतम भए जेतै ओ नहि फोन उठबै छहो
नहि नहि ओ तऽ नहि हो छै अच्छा उठेबे करतै आब। अब देखी मोटामोटी सँ छए ने दऽले
ह
तऽ सभटा काटि खुटि के जे हम देखै छियै
हँ
साठि एक एक आध लाख टका बुझिय ओकरा लग आओर हेतै
बस
अगर पूरा बढ़िआँसँ जोड़ैत छियै तऽ हम देखै छी ध्यानसँ तब ओहि फोन भेलै ई फलना भेलै कि चिलला भेलै ओहो सब तऽ नहि भेलै तऽ ठीक छै जहन देलकै तऽ ओते एक साठि
खा कऽ
एक साठि
एक साठि छै ह तऽ एते तऽ कमसँ कम ओ दबे नऽ करतै जे
जे करै देबे करतै नहि कतहु देतै दबे टा करतेय
हँ भए गेले धीरे धीरे ओकरो बहुत खतम भेले तीन पर से एक साठि पर एले
भलय नऽ
आब फोन फोन नहि करै छऊ
नहि फोन तऽ उएह समय मे कभी कभ जहन काजे ओकरा पड़ तहने मैसेज वसेज केलकै हऽ किछ केलक हे ओना तऽ केलके हन कहियो
ओहेय लऽ काजे लऽ
उहूँ नहि एखन तऽ नहिहे कोनो जहन ओ सबके बात बेचारा नहि कि मैसेज तसेज किछु नहि टाईमे लेने रहि बीसे तारखे ठीक ठीक